हलो कि यैई ठीक छीयै हँ गोर लागै छै भौजी ह ठीक छै आहा के फोन केने रहु ता आहा फोन नई उठे लिये हम खाना खाइ छलै जाबे त एलहुँ ने ताबे खारखईट गेलए
ह ताहिके बाद फेर दुबारा ओकरा से लागल ने
बौआ ठीक य
हँ ठीक है अहाँकेँ बौआ ठीक है
हु अहाँके के एड कऽ देलक
ओ हमर दोस्त सब-सब पहुचल खिलाड़ी सब छै
काह् कतेक के फोन केलियै अहाँ
अथी के ले ओ कहैए छलाई नई नई हम छाल काज करब दरदस
नहि, ई कोनो नहि तऽ ई कोनो खराब चीज नहि छै।
हँ
जेना अहाँ कए गो फोन केलियै भौजी
हम तऽ एकटा अहाँ कऽ फौन लगेने रहूँ एकटा छलियै बस।
एक सौ अस्सी मिनट अहाँकेँ पूरेबाक यऽ तीन घण्टा अथी काल्हि तक
एक सो अस्सी मिनट हम कता सँ पुरैबाई।
तऽ हमर एगो कॉल पर अहाँ चारि बेर फोन कऽ सकैत छियै। तऽ अहाँ दू हमरे कऽ देब तीन बेर। एक बेर तऽ कऽ देलियै तीन बेर और हमरा कऽ देब बित्तु के कऽ देबै भौजीके नम्बर दऽ दै छियै, सतहत्तर एकासी वला। हुनका कहालिया ग्रुपमे जे लेडीज सभ यऽ ने। एकर सब केँ नम्मर लऽ लिआ आ ओहि पर कऽ कऽ दियो ओहो सब करे लऽ टन टनैय ले रहै छै हमरा तऽ एहि लग कथि कहलियै?
की सभ खाना बनल छला।
हम बनेलू हैं कच भात बनेने रहु।
एक सौ अस्सी मिनट बात केनाइ जरूरी छै।
जरूरी छै। तबै पैसामे मतलब बढ़ै छै, जेनाकि एक कॉलपर अहाँकेँ। एगो फोनपऽ जेना अहाँके एखन हम फोन कलेहुँ तऽ हमरा एक सौ रुपैया बनतै अहाँकेँ अस्सी रुपैया बनतै बुझलियै सेच
ह।
तऽ लोक बैसल बैसल लोकके दस दस मिनट अहाँकेँ तऽ एगो अपन मम्मी केँ फोनमे कह बैन डाउनलोड कऽ लेथिन अहाँ अपन भाइजी नेहाके रेखा दीदीके कहि दियौन।
की सभ का।
रेखा दीदी के मोबाइलमे कऽ दियऔन डाउनलोड
हम माँ मे कऽ सकै छियै नेहाके फोन।
हँ, तऽ भऽ गेलै चारि चारि बेरके जे कऽ लेबै तऽ ओही ने अहाँकेँ भऽ जायत। लेकिन पुरा पुरी दस मिनट बाद। करऽ पड़त तकर बादे जोड़ैत हेलो।
ठीके छै, हँ, ठीक छै।
नेहा फूललोड़हीमे ऐत ऐतई। ठीके ठाक ह।
फूल फूललोड़ही मे नैहारेमे करते मतलब बेलामे।
आई अते छथिन आई
बिटुओ अखन चौरी मे यऽ हेलो। हेलो, कथि कहल य।
अच्छा आह चौरी जेब कि नई
देखियौ ने हमर बेसि उमीद राखू नहि यऽ हो नई चाहै पापा हमर ऐथिन। हु, त कहथिन देखियौ की कहै छथिन। बुझियौ ने नहि जैय दैत रही। से केना कऽ हम जाइत छियै, सै हम ही बुझैत छै बिटू से नई पुछै छियै।
हँ कहै छैल
ई, त बुझते हेबै। नई हुनका डोट भऽ गेले छै।
कथिके डर।
हेलो, जागर हम एतेक हम गाव गाव मे एनाइ जेनाइ करबै ने। त हमरा अपन माये से लगाव रहि जेतै हिनका सभसँ लगाव नहि रहतै।
बुझलियै?
तऽ कतबो जे चाहभीन ता माँ के परतार कियौ का सकैत छै। हृ।
ई, ब।
पत।
बारके होया कि सासके दैई ने दूध। बेसी डाउट ककरा होइ य अहाँकेँ साउस केँ की अहाँ
अच्छा, हा
ओई, नई कैह सकैई। जे हाँ जाए दही ओ से नहि कहत से नहि कहत
ब।
बुझल छल। की कहलियै हा अखने सुतबे केलैए।
हँ।
अच्छा, अच्छा। ओर के खाना खेलोहुँ।
ह, हम तऽ खेलहूँ
कथि सभ बनल रहा।
कटहरके सब्जी भात।
आँ
कटहरके सब्जी और भात।
अच्छा, बिटू कऽ कॉलेज। सुगन्धो के मम्मी कयहिन डाउनलोड कऽ लेथिन ओहो। तऽ कहै छै, नै ओकरा हम ने कऽ सकहि सकै छियो।
ककरा।
सुगन्धा द।
अच्छा अच्छा
ओक, ओकरो हसबैंड ठीक नहि ने छै।
नै।
बड़ बदमाश छथिन तखन अहाँ फुलौरीमे नहि अयबै।
हम फुललोरहीमे केना जेबै हम तऽ एखन दिल्लीमे छियै माँ लगमे।
अच्छा अहाँके माँ के तबियत खराब भ गेला हन?
हँ
आब ठीक छथिन?
आराम छै।
ओ ऑपरेशन मतलब पत्थर निकलि गेलनि।
एखन पधदड भेलैया।
नै निकलेन कथि कहै छैन डाक्टर।
एक एकटा ऑपरेशन भेलेया आवाज कम न। एकटा ऑपरेशन बाकी जे चौबीस तारीख एकटा ऑपरेशन हेतै।
ओ के कहलखून कत।
बहुत एकखन छैरी छै। गोल्ड ब्लेंडरमे छलैया मतलब पिताशयमे।
अच्छा।
हू।
हँ, तऽ आब ठीक छथिन ने।
हँ एखन आरम छैय लेकिन ओकरा ऑपरेशन हेतै फेर सँ। ओ नलीमे फसल रहे न से वला ऑपरेशन भ
हू। तऽ कहियो मतलब हिनका दर्द नहि उठलनि ई एकबाइके एतेक पत्थर भऽ गेले।
हेलो
नै दर्द होइ छलै लेकिन वएह दर्द। तऽ होइ छले लेकिन सोचे छले गैस सँ भऽ रहलय
उल्टी ओ होइ छलै हे।
हँ, बहुत दिनसँ दर्द मतलब अपना लागे छै, ने त कर।
हमरो उल्टी होइत छलै हमरो पत हूँ।
अच्छा।
अच्छा ओ पत्थर निकल जेतेन त अप। ठीक भऽ गेल हमरा छलय हम उल्टी बड होइयाम कमेअ टटा छलैय।
अइक
हमर इलाज म ‌तमतऽ कि
हमरा कुमारयमे भेल छलए
बाबा अहाँके किडनी वाला पथरी हैत
हँ हँ
ह तऽ किरनी वला छल हेत ताहि दुवारै
हँ ओमै
हँ गोल्ड ब्लडर वाला नहि होइत रहै छै ऐना ओना ओकर इलाज भेलै करबाइल पड़े छै मे शुरू मे पता चलै छैय त एकरा बाद
ऽ एमस तऽ देखलिए हन
तऽ माँ के बहुत देर बाद पता छल
ओर सागर के तऽ दिउटी नौकरी लागे गेलनि गुजरात मे।
अच्छा हँ हँ आहा नहि जायब?
अखन हमर बौआ बड्ड छोट छै हमरा लऽ कऽ नै हेत रहल आहे छै क कहै तऽ छै लेकिन हम अपने नहि जेबै एखन
आ घरे ल के भ सकय यै किया नै
नहि एखन हमर बौआ के जुट्टी यए एखन साल लागैवला छैय बुझलियै। छओ सेप्टेम्बरके अकर साल लगि जेतै नहि मतलब खठिहुनआ दै छै नै नहि बजै छै
बाजत केना यें
तनी बाबा ताबा कहिते न
हमर बौआ तऽ एखन अरहाई साल क भऽ गेलै ओ किछु नै बाजै छै अहाँ के बेटी एखन एक साल के भेले ने अहा के एतेक टेंशन भऽ रहल ह जे बाबा किछ नै बजैय छै हमर बेटा
बिटू के बेटी के देखैय छियै कतेक बोजैय छै
तऽ दोसर के बच्चा स अपन बच्चा के किया कंपेयर करे छिए किओ पहिले बजे छै किओ बाद मे बजै छै
नै साल भर के बाद बच्चा के बजबा के चाहि ओना कहै छै कि आठ नो महीना बच्चा रह छै
अगे दैय
की कहलिए
एक साल भेला माँ माँ तऽ कहिते हैत ने
ने कखनो मतलब कहथी ने
हँ तऽ कखनो कहैया ने तऽ ओ कहबे करत धीरे धीरे
आ जेना पीछा सँ कहब बौआ तऽ पीछाँ घुमै छै ह सब
हँ तऽ ओ हमरो हमरे बौआ बला आदेेैत ए ओ धीरे धीरे बाजत ओ ओतेक जल्दी नै बाजत आरो ठेहुनिया दैया तऽ अथी छै ओकी कहै छै एके बेर ठाढ़ होयब लागल देवाल सब पकड़ि कऽ ठाढ़ होइया ने
हँ से त चौकी पकेर क ठार क दैब
हँ तऽ ओ ठेहुनिया नहि देत हमरो बौआ ठेहुनिया नहि देलकै डायरेक्ट चलैये लगलै।
ओ केना चलल एके बेर मे?
एके बेर मे मतलब ओहा देवाल सब पकड़ -पकड़ क चले छलै फेर धीरे धीरे ठाढ़ हवए लगले आ ताकर बाद चलऽ लगले ओ एक साल के बाद चलले
एक साल ब वेहे लक कनि दौड़ होइत रहै तें हमरा लग
ओ ब ओतेक नहि सोचू हमर बौआ अढ़ाई साल के भए गेलै एखन तक नहि बाजय छैय तऽ हम तऽ टेंशन काहां लै छी।
ता दौरान हम सोचले आब जब तक बते ने चलते ने तब तक नहि
हँ लेकिन ई रहत अस असगरे रहबै तऽ बच चा आओर लेट बाजत हमर बौआ लेट छैय ने आओरो सभके सङ्गे रहबै तऽ दाई बाबा सभ बजबेतै सिखेतै।
इएहे दुआरे हम नहि जाई छी।
हँ तऽ सबके संगे रहब त बौआके ओ बौआके दादी बाबा सब सब चीज सिखेतै बजनाइ। सुबगान त सिखबैं छैय ने तऽ जल्दी बच्चा सब बाजत।
काल्हिके दिनमे हमरा सुनैके लेल मिलत कोनो रहलयइ।
हँ
नहि ठीके अय दु आरहाय सालमें रहे दियौ अपन सुविधा तऽ आदमी जिंन्दगी भरि करबे करतै।
हू
तै दुआरे